हेलो
हेलो हँ की समाचार
समाचार सब ठीक अइ
हँ और गाम घर केँ
गाम घर केँ की कहू छौड़ा माइर सब नबका देखे छिय एखन रहैय
मोबाइल पर लागल रहै यऽ ककरोसँ कोनो मतलब नै राखत भगेबैन जका आए यऽ एम्हर आम्हर घुमैत फिरैत छोड़ा सब खाली रील बनौत ई करत ओ
एखन सएह भइयए एखुनका जे जे एखुनका जे भेललैए नवका नवका छोड़ा सब
हँ
ऐकर सभ कऽ भैर दिन ओहीमे बीतै छै
हँ।
भोर मऽ पाइन पीआइ करत।
हँ।
पन पीआइ करत आ जायत आ एम्हर आम्हर लागल रहत खाली। मोबाइल पर आज तक छै अहाँ पर। चौक चौराह पर जैत तऽ। गुटखा खैत ओम्हर घूमत एम्हर देखत ओम्हर ई करत। एकदम स्थिति छै। आ किछ पढ़ाइओ लिखाइ रोजिए रोजगारमे लोक लागत तऽ सेहो नै होइ छै। आदमी केँ की कह
असल गप भऽ गेलैए जे पहिले। फेन पहिल का जे छलै परिवेश तैयमे तऽ। की कहै छै जे उऽ उच्च जैत सब जे छै। तऽ तनको। कऽ पढ़ाइ लिखाइ पर कनेक छलैया। जे कनेक मतलब ब्राह्मण भेलैथ। सब भेलैथ सोइत भेलैथ
य मतलब पहिलेसँ छलै आदमी छल जा कने ओतेक पढ़ाइ लिख। खाइपर ओतेक नै अथी छलैए ने।
आर्थ केँ अभाव सेहो रहै आर्थिक दृष्टि।
आर्थिक हँ आर्थिको अभाव छलैए। आ दोसर ओसभ ओतेक अथी महत्व नहि दैत छलै ओकर। अपन खेती बाड़ी एहि सबमे अपन लगल रहल। मेन तऽ। पहिले के जे छलैया जीवन यापन के। से खेतिए पर छलैए।
हु
खेती केलक आ खेतिओ सभके। रहिते छलै दू चारि बीघा दस बीघा रहबे।
हँ सही बात छै।
आ आब उएह जे छोटका अथी सभ रहल जे काज सभ करैत रहलनि आ उएह तऽ ओकरे सबके दऽ देने रहै छलखिन हँ जे खेती कर। आ। ओहिमे मब बटाइएमे अपन केलक या सभटााक खर्चा जिनकर जमीन रहलनि से देलखिन ओसभ खेती कयलक
अरे खेती यौ वारी।
हँ जनमे रहल रहल तऽ ओहि सभसँ कमाइ भऽ जाइत छलैए।
आब त सूट बूत पहिर के घुमत एम्हर आमहर रोड पर एकटा गाड़ी लऽ लेत भऽ गेले।
भऽ गेल। तहन तैयो पहिलेसँ आब कनेक भेलैए जे से कि पढ़ाइ लिखाइपर कनेक हमु सुनलो ह जाति सभमे ओहो सभ मे भेलै छोटो अथी सभमे आब। पढ़ाइ के महत्व बुझय लगलै एखन। तऽ ताहि हिसाब सँ
नहि नहि पढ़ाइ के तरफसँ झुको सरकारो बहुत पहल कऽ रहल छै ओपर आओर ह पाइयो दै छै पाइ पाइओ दै छै आ पाइयो दै छै ड्रेसो दै छै ड्रेसो के पाइ दै छै भोजन दिन कदै छै सबटा बात छै विचार छै मगर सवाल छै य पढ़ाइके प्रति चेटा होए अनुशासनात्मक दृष्टिकोणसँ सभटा सठीक रहत तहन न
हँ
छोरी सभ घसबैनी सभ घ घास करत तकर बाद जात घर पर तऽ कनी काल बैसल बड़ बड़ बढ़िआँ पढ़ाइके प्रति नबका बच्चाके बहुत कम छै हन
तैयौ हँ ग्रामीण क्षेत्र मे कनेक कम छै लेकिन तैयओ पहिलुका हिसाब सँ आब बहुत आगू बढ़लैए गामो घर है आब खुद पढ़ले ये आ ऊपर सरकार जे छै सेहो प्रोत्साहन दऽ रहल छै
दै छै तऽ जरूर मगर उएह छै जे गुण गुणवत्ता कोन शिक्षा दीक्षा नहि भऽ रहल छै
एखन तक ओकर सुधार नहि भेलैएा जे तो रा में सौ पुरलौ शिक्षा नहि भेट रहल छै पढ़ाइ नहि ओतेक भऽ रहल छै सरकारिओ सकुलसब में
हँ
तै आइ काल्हि अथीसभ देखैत रहै छियै जे मोबाल में ओ सबपरले रहैत छै जे आरोसभ जे अपने सब नौकरी सब टीचर जे बनै छै मास्टर जे बनै छैथ सरकारी इसकुलके अपने पढ़ेथिन सरकारी इसकुलमे आ हुनकर बच्चासभ पढ़ैत छनि प्राइभेट इस्कुलमे
प्राइवेट स्स्कूल मे पढ़े छयथि बहुत गलत बात छै
किएक तऽ सरकारी इसकुलमे ओहि तरहक पढ़ाइ नहि होइ छै तऽ जेहन अपने मास्टर छी तऽ ओहि पर पहल तऽ करबै करै जेबै जे पढ़ाइ नीक से होए जे मुर्ख
स
सरकारी इसकुल पर सबके झुकाव छै
हँ सही बात छै
सभक बच्चा पैघ लोकके बच्चा ओहिमे पढ़तै तखन ओकर कनेक आओर बढ़ावा हेतै सरकारी इसकुलके कने स्तर उठतै सरकार तऽ प्रयास कैए रहल छै ओतेक प्रोत्साहन सब दै छै लेकिन अथिियओ सभके अपनो सभके कनेक प्रयास करऽ पड़तै ने जे मास्टरसभ छथिन क नीकसँ पढ़ेथिन तऽ जखने पढ़ाइ हेतै बुझिते बच्चा जेने सकुलमे पढ़ाइ होइत छै तऽ अनेरे गार्जियनो सबके झुकाव हेतै जे नहि पढ़ाइ होइ छै तऽ बच्चाकेँ दऽ सकै छै
सएह तऽ दिक्कत छै रो
लेकिन पढ़ाइ प्राइभेटो इस्कुलमे कहबै जे सभ प्राइभेट इस्कुलमे बड नीक पढ़ाई होइ छै से नहि होइ छै।
नहि नहि नहि हो छै।
पाइ खूब घीचै छै तऽ प्राइवेट इसकुलमे बच्चा पढ़ैए लेकिन पढ़ाइ केहन हो करबै छै से पढ़ाइ स्कूल गेल लेकिन कोचिंगे पर बेसी से निर्भर रहै छै। जे ट्यूशन पढ़लक बिना ट्यूशने प्राइभेटो इसकुलमे नहि पास करै छै दिया पुता
छौड़ास सभ पढ़य चाहैत छै थोड़े गाम घरमे तऽ आओर छै दिक्कत
घरमे तऽ हँ अखनो ओतेक पढ़ाइ पर ओतेक अथी नहिछै
ह की करबिहि
ओहो पढ़ै छै हँ छओ सओ अस्सीमे पढ़ैत छै उएह जे कनक जकर बाप पिटी कनिको ओहि घरसँ जँ कोइ कनेको डग से पढ़ि लेलकै तऽ तखन देखा देखी ओकर बच्चा सभ आब पढ़य लगलैए कन पढ़ाइमे आगू बढ़ रहलैए
आब धीरे धीरे विकास भऽ रहल छै, मगर पढ़ाइके प्रति रुचि कम भऽ रहल छै गार्जियन के प्रोत्साहन छै जे धिया पुता पढ़है मगर पढ़निहार पढ़तै ने जे पढ़तै सएह पढ़तै बात से छै
पढ़तै तऽ वएह जे विद्यार्थी छै सएह ने
हँ कनि मोबाइल आब सुविधा कतेक भऽ गेलैए। अखुनका समय मे ग्रामीण परवेश मे जे छै मोबाइलो पर पढ़ि लेलक कनि किछु देखि लेलक अथिओमे खोलि कऽ सभटा भेट जाइ छै मसाला सभ
लेकिन वएह छै जे पढ़ कहे ले पढ़े छै मोबाइल पर आ मोबाइल पर पढ़े छै कम आ आन चीज बेसी त
आन चीज देखैत छै इहो सभ बात छै सुविधो बड भेलैए तऽ पढ़ाइके प्रति झुकाव भेलै ते अगर बच्चा सब पढ़ते ते ने सवाल से छै फेनो सुविधा के सुविधा तऽ होइते छै एहन बात नहि छै धिया पुताके छै जे पढ़ाइ कराइ बढ़िआँसँ कॉलेज
कॉलजला स्टूडेंट त खर एक्टिव भ जाइ छै अपना क कर बुझि जाइ छै इसकुलिंग वला मे कनि छै दिक्कत एखनि बहुत तरहके
आ इसकुली शिक्षा जे मजबूत भऽ जाइत छै ने तऽ तहन विद्यार्थी सबके हँ तखन विद्यार्थी सभ के आगू बढ़ै मे सेहो सुविधा होइ छै आ इच्छा सेहो जागृत होइ छै जब फेर नीक से शुरुआत नीक सब पढ़ेल कै आ पढ़ै मे मोन लगलै तऽ आगूओ पढ़ैके इच्छा बढ़ै छै।
हँ
आ जो शुरुएमे नहि ओकर ओतेक मोन लगलै पढ़ैमे तऽ ओहि तैँ की होइत छै जे आगू ओतेक नहि पढ़ि पबैत छै
सही बात छै, सही बात छै की करतै गार्जियन तऽ प्रयास करिते छै पढ़ाइ करय धियाापुता। आ ओ पढ़निहारे न पढ़तै बात छै जे ढंग सँ पढ़ाइ करै तऽ ठीक छै।
आओर बेसी कऽ रहल छै प्रयास बेटी सब जे पढ़य।
कतेक योजना सभ छै।
आब एकटा बात छै कि गार्जियन सभके बड्ड बेसी छै झुकाव जे बच्चा पढ़य। ओइसँ विकास हेतै पूरे भारतवर्षमे विकास के एकटा इहो छै जेकि।
सबसे पहिले पढ़ाई जरूरी छै कोनो चीज केँ लेल कोनो। चीजकेँ विकास हेतै तऽ ओइकेँ लेल पढ़ाइ सबसँ। पहिले जाउ जरूरी छैै।
तै नै तऽ औहें बात छै जे।
पढ़ाइ सब घर कऽ। विकास होइ छै समाज केँ विकास होइ छै। गाँव कऽ विकास होइ छै।
ओहिमे से कोनो वैज्ञानिक निकलि गेल कोनो।
ओहिसँ गाँव केँ विकास भेलै नाम। भेलै जे फलना गाँव के जे छै। बच्चा ओ अहाँ केँ।
वैज्ञानिक भेलैएा तऽ फलना गाँव। कऽ बच्चा छै ओ आइ चिकित्सक भेल मतलब डॉक्टर भेलऽ।
चिकित्सक भेला हे हूँ डॉक्टर वैद हँ
जे लाइन मे गेल ओहि लाइन जे अथी मे आगू बढ़ल देखी जेना त एकटा नाम भ जाइ छै
ओतेक धिया पुता पढ़ैत छै मगर दसे बीस टा बच्चा एहन होइ छै जे कि किछ बढ़ियाँ सफलता प्राप्त करै छै अपन जीवन कालमे
से छै सएह एकटा पने अथिए पर देखैत रहियै मोबाइले पर ओहिमे एकटा छलै जे रिक्शावला
हँ तऽ इएह बात छै सभक पढ़ाइ लिखाइ बढ़िआँ सँ होय शिक्षा होइ बढ़ियाँ सँ बढ़ियाँ सँ अपन करै सभटा बात विचार